हलो
हेलो
नमस्कार की आवाज साब आबि रहल छै
हँ बिल्कुल साफ अबी रहल छै नमस्कार आहाॅ केहेन छी
हम बढ़िआँ छी अहाँ सुनाउ
हमहुँ ठीक छी आइ छुट्टीक के दिन अछि तई के लेल आना आराम करैत छै
बहुत नीक छुट्टी छुट्टी के दिन मे लोक सब बेसी की करब पसन्द करैत छथिन
बहुत लोको घरमे आराम करैत छथिन किछु लोक फिल्म देखैत छथिन आ किछु घूमय नीक जाइत छथिन
हमरा घुमा फिरब बहुत पसन्द छै
अच्छा सच हमरा सेहो यात्रा करय बहुत नीक लागैत छै
यात्रा वास्तवमे सिर्फ एक जगह से दूसरा जगह जाब नहि छै
बिलकुल याात्रा एक अनुभव छै
सही कहलियै हर यात्रा किछु नया सिखा क जाइ छै
अहाँके पहिल यात्रा याद अछि
हँ बचपन एक धार्मिक स्थल गेल रही
तखन यात्रा केना लागल छै
तखन सभसँ रोचक बात ट्रेन यात्रा लगैत छल
बचपन मे ट्रेनक खिड़की सँ बाहर देखब एक अलग अनुभव होइत छल
बिलकुल गाछ खेत नदी पुल सब तेजीस पाछा जाइत देखा दैत छल
हमरा एखनो ट्रेन यात्रा बहुत पसन्द छै
फ्लाइट बेसी
हँ
एक
कारण ट्रेन मे यात्रा मसू महसूस होइत छै
ई बात रोचक छै
फ्लाइट जल्दी पहुँचा देत छैे
हँ
मुदा ट्रेन रास्ताक कहानी सेहो देखबाक छै
वाह ई बहुत सुंन्दर बात कह लियौ
धन्यवाद
अहाँके पहाड़ पसन्द छै कि समुद्र
कठिन प्रश्न छै
तखन सोची क जवाब दियौ
हमरा पहाड़ केनक बेसी पसन्द छै
कियक
पहाड़मे एक प्रकारक शान्ति होइत छै
हँ
ठंड हवा बादल हरियली अ शान्त वातावरण
सचमे मन ताजा भहि जाइत छै
अहाँके
हमरा समुद्र बहुत आकर्षित करैत छै
संत्रक कोन बा
लहरसभ समुद्रक सामने बेसला पर लागेछै जे प्राकृतिक शक्ति कतय विशाल छै
बात सही अय सही छै
कखनोहु समुद्र देख लियौ
हँ एक तो बार
पहिल बेर देखलापर की अनुभव भेल
सच कहू ते फोटोमे जतेक पैघ लगैत छै वास वास्तविकतामे तकररासँ बेसी विशाल लागल
बिलकुल बिलकुल
चारु कात सिर्फ पानिये पानि
आ छितीज पर आकाश आ समुद्र एक जेका मिलल लगे छै
ई दृश्य अद्भुत होइत छै
यात्रा करय समय अहाँ फोटो बेसी खीचै छी
पहने बहुत खिचैत छलहु
आब नहि
आब कने कम
किएक
कारण कखनो कखनो लोको फोटो खिचबैमे एतेक व्यस्त बहि जाइत छथि जे वास्तविक अनुभव आनन्द नहि ले पाबैत छथिन
बात बहुत गहरी छै
हँ
एक सुन्दर जगह पर बेसिका सिर्फ वातावरण महसूस करब सेहो जरूरी छै
बिलकुल
अहाँके कोन शहर सभसँ बेसी पसन्द आयल
कठिन छै एकटा नाम लेब
तखन कोनो एक अनुभव बताउ
एक शहरमें बहुत पुरान इमारत सब देखलौह
हँ
ओ इमारत सब सैकड़ो वर्ष पुरान छल
इतिहासक अनुभव भेल होइत
बिलकुल
कखनो लगैत छै जे दिवारस सभ सेहो कहानी कहि रहल छय
वाह ई वाक्य बहुत सुन्दर छै
धन्यवाद
यात्रा वास्तवमे इतिहासके जीवित रूपमे देखबाक अवसर देत छै
सही
किताब न पढ़ब एक बात छै
आब वास्तविक जगह देखब दोसर बात
बिलकुल
अहाँ अकेले यात्रा पसन्द करैत छी कि समूहमे
दुनूका अपन मजा छै
केना
समूह में यादगार छन बनत छै
हँ
आ अकेले यात्रा आत्मचिन्तक अवसर देत छै
ई बात सही छै
अकेले यात्रा करैत समय व्यक्ति अपन विचार विचारसँ बेसी जुड़त छै
शायद एहि कारण बहुत लोक सोलर ट्रैवल पसन्द करैत छथि
बिलकुल
यात्रा करे समय सम्भस महत्वपूर्ण चीज की होइत छै
खुलल मन
समान नहि
ह सामान सेहो जरूरी छै
हँ
मुदा जब मन खुलल नहि होइत त यात्रा सिर्फ एक स्थान परिवर्तन बन क रहित जाइत छै
ई बहुत शानदार विचार छै
धन्यवाद
हमरा लगैत छै जे यात्रा व्यक्तिे के बदली देत छै
हँ
कारण ओ अलग संस्कृति अलग भाषा आ अलग जीवनशैली देखैत छै
आ तखन बुझाइत छै जे दुनिआ बहुत पैघ छै
सही
आ हमर सोच अक्सर बहुत छोट दायरामे सीमित रहैत छै
यात्रा ओ दायरा के बढ़बैत छै
बिलकुल हँ समयक पता नही चलल
या पर गप करब हमेशा रोज चेक होइत
कारण हर यात्रा एक कहानी होइत छै
अगिला
अगला भइ ने
दुनिया भारिक प्रसिद्ध जगह अलग अलग संस्कृति भोजन यादगार या यात्रा अनुभव पर
ई तऽ बहुत रोचक रहत
हँ बिल्कुल आ प्रत्येक यात्रासँ किछु नया सीखल नहि भेटैत छै
पिछि ला बार अहाँ पहाड़ पर पस करता बात कहलियौ
हँ
तखन कोन पहाड़ी जगह चाप चाप
रा हिमालय क्षेत्र बहुत आकर्षित करैत छै ओकर विशालता फोटोमें देखना से एक बात बुझाइत छै
सही
मुदा वास्तिकता मे पहाड़क सामने ठाठ भेला पर मनुष्य अपन छोटपन महसूस करैत छै
ई अनुभव बहुत लोकवर्णन करैत छथिन
कारण प्रकृतिक विशालता वास्तवमे अद्भुत होइत छै
हमरा लगै छै पहाड़ परै छै
केना
हजारो बस जे ओ थट छटी
वाह
आंधी ब बर्फ सब सहैछथिन
ई तुलना बहुत सुन्दर छै
धन्यवाद
समुद्र सेहो किछु सिखनेे छै निरन्द्रत
सही सही
प्रत्येक लहर किनारा जति पहुँचबाक प्रयास करैत छै
चाहे हजार बेर वापस किए नहि जाय
बिलकुल
यात्रामे भोजनक अनुभव सेहो महत्वपूर्ण होइत छै
बहुत महत्वपूर्ण
कारण भोजन एक संस्कृतिके बुझबाक माध्यम छै
सही कहलौं
जखन किओ नव राज्य या देश जाइत छै
हँ
तखन स्थानीय भोजन अवश्य चखबाक
हमरो एहन लागत छै त यही करैत छी करैत छी
कखनहु एहन भोजन खने छी जे पहिल बेर विचित्र लागल हो
हँ बहुत बेर हर बेर
तखन
पहले कुरमे अजीब लागा
हँ
मुदा धीरे धीरे स्वाद पसन्द आय लागल
ठीक अछि तब बादमे बात करब हम
ठीक